हेलो हेलो ए जी तो अपन बन्द कर द जी हँ हेलो
हेलो हँ
हँ की हाल चाल हेलो की हाल चाल छै
प्रणाम दी दी हे जी प्रणाम दीदी
खुश हँ हँ खुश रह बहिन की हाल चाल सब हाल चाल ठीक
हँ आब कियै
ओ ठीक छै ठीक छै समाचार ठीक छै ठीक छै ठीक छै तऽ बाल बुतरू इस्कुल गेल
बोलऽ
बच्चा भुतरूक स्कुल
हँं सब गेल छै इसकुल
अच्छा
हँ सब गेल छै से इसकुलेमे छै सभ सब इसकुलेमे छै अभी हँ ह हँ नास्ता अभी कयलियै हन हँ सतुआ घोइर के पिलियै सतुए घोर के पी लेलियै
हँ हँ सतुआ तऽ अच्छे रहै छै सतू पीयै से नहि सत्तू तऽ अच्छे चीज छै सत्तू तऽ पियैके चाही हँ आ सुनलियै ने कि बाबूके तबियत खराब छै
हँ सुनलियै तऽ हमरो कहलकै जे खराब छै
हँ ओहे तऽ देखय ते जनि बढ़िया डॉक्टरसँ हँ ई बात तऽ छै
उमरो तऽ होइ गेल छै एक दिन तऽ बात कैले रहियै तऽ उहे कहे रहथिन की तनी कमजोरी लगै छै आ अपने अपने देह लगल की जैसे सुन होइ गेल वैसे लगे रहय
ह
ओह सब बात कै
हँ भाय सब बुढ़ापा के शरीर छै किछु ने कुछ होते रहै छै
आ बात कयलाके बाद तऽ जानबे करै छहो कि हँ बाबू कनि कानै आर लगै छथिन तनी बात करते करिते ने काने लगै छथिन
हुनका डर लगे लगै छै बकबकाय जाइ छथिन से
आ तनी दूर छयबो नहि करै छै कि जायके भेंट मुलाकात कर लि हऽ
हँ ई बात तऽ छै कैसे आदमी जाके मिल लेतै आदमी
तर सुने थिने
हाँ सायल सुनै छै छियै बेगूसरायमे देखेलके हन बेगूसरायमे कोइ प्राइवेट डॉक्टर छै
रहलै हन तऽ आयुर्वेदिक से देखबे रहै
नहि जानै छियै तऽ बेगूसराय सुनलियै कोइ डॉक्टरसँ देखा यऽ दे रहे
नहि तऽ एकबार सुनलेै वैद्य जी नहि कोइ वैद्य हथिन हुनकासँ देखा रहलैनि वैध जी करके कोइ डॉक्टर रहथिनक हुनका स देखाबै छै
नहि पता छै कहाँ देखाबै छथिन
अच्छा अच्छा
जाइयो के मोन करे छै तऽ जाइए नहि पाबैत छै छियै हँ कैसे जइये घर दुआरि छोड़ कऽ जाइब नहि बनै छैने
हॅं बच्चा बुतरु के पढ़ाई लिखाई सब कुछु ने देखे पड़े छै कैसे जाय आदमी घर दुआरि छोड़ि
तनी दूर छयबो नहि ने करै पाँच घंटा लगै छै ट्रेनके रास्तामे
आब भीड़ भाड़ उतने रहै छै भीड़ भाड़ ओतने रहे छै ट्रेन मे
हाँ हँ तनी दूर रहै छै तऽ अकेलैयो जायकेऽ देखे लेब भेट मुलाकात करि के चलि एब
सात
दूर छै नहि जाय पाबै छिये हँ फोन करै छियै फोने पर हाल चलाइए लैए छियै अब की करी आगे लोक बात तनि हहरि ने जाइ छथिन ने हहरि जायथिन की
हँ ई बात तऽ छै इहे से तनी दूर मे आदमी बेटियो के शादी बियाह करे छै किधर से आके मिल ले है की करतै जहाँ लिखल रहै छै ओजेन हँ कहलके कि राति भर सुतलिखिन ने क ऽ नहि दिना ई चलते ने बेसी तबियत खराब हो गेलै की कहलकै राति भरि नहि सुतै नहि सुतै तऽ होइए न जाइ छै खाना नहि पचै छै उतना उमर मे खाना पचना बड़ी दिक्कत उहै सऽ नहि सुति नहि पलखिन जे भोरे भोर उल्टी उल्टी कतहु होइ गेलै फिर भोरे ही डॉक्टर कन ले गेले एगो पुराना डॉक्टर अप नहि रहे एगो विजय बाबू
हँ हँ अच्छा अच्छा हँ जानै छियै ओ डॉक्टर के पुराना डॉक्टर छथिन किनुआ
हँ ह तऽ हुनके कनि देखबै ले गेल रहय
हुनकर पत्नियो डॉक्टरे छै हुनकर प पत्नी भी डॉक्टरे छै हँ बेगुसराय
हँ उ अच्छा अच्छा हँ लेडीज के होतै ने
हँ हँ दोनो पति पत्नी डाॅक्टर छथिन
अच्छा अच्छा तऽ उहें देखेलकै दवाई उवाई देलकै तऽ ठीक छथिन से बात छै तनी ठीक छथिन कर हँ हँ हँ हँ बौआ से होले रहै बात तऽ कहलकै ठीके छथिन राजू कहलकै ठीक छथिन
ह
तबियत खराब छै तऽ ओ टेंसनमे आ जाइ छै राजू
ह्म हो जाइ छै ने घरमे केकरो एगोके तबियत खराब होतऽ ने बस सभे के परेशानी हो जाइ छै
हँ ओ तऽ छै
बुढ़ापा छै आब ओतना खूनो पानि नहि ने बनेै होतै से बात छै
हँ नहि हँ उहे से आरो
उमरे अपन उमर नहि छै ओ सब जर जुआन रहै छै ते बनै छै
हँ ई बात तऽ छै बनै छै हँ ई बात तऽ छै हँ नहि तऽ खाय पियएमे को चीज दिक्कत कुछ दिक्कत रहै सबकुछ खाय पी सकै रहथि नहि हँ
तऽ च
हँ
सुन भाता
ओ भात नहि खाइ छै ओ
घट्ठा खाइ छथुन आर लगै छै रोटी आर खाइ हो नहि भात नहि खाइ छथिन भोरे भो
अरे घट्ठाक तऽ लोग दलिया दलिया कहै छै दलिया सब दलियामे हँ घट्ठे के लोग दलिया बनाय देलकै ठीके लगै छै खायमे ओहो हूंम्म
ज हँ
हँ
नहि खाना आर पचलो तऽ उहेर सब खा सयोग चाहे सुपच चीज हो छै अपना पतैत रहे छै सुपच चीज
आ ठीक भी लगे छै ठीक भी लगै छै खायमे
तेल मसाला आदमी खेतै बढ़ियाँ बढ़ियाँ आदमी तऽ बीमार पढ़ल जा रहलै हँ
तऽ इएहसँ पहिले हीके भोजन ठीक रहैत रहै पहिलेके भोजन ठीक रहे रहै
हँ अभी सबकुछुमे मिलावटिये छै
चुन्नी के रोटी खात मकइ के रोटी खात तऽ बाजरा के रोटी सब पकै रहे आब हे क ओ सब चीज कहाँ गेले पते नहि छै नहि तऽ वह सब ठीक रहे
तो जैबहो कि बाबूस मिलै
सोचलियै तऽ जायके मन रहे देखो रक्षाबंधन आर जाइके होतै तऽ चलियो जेबी
हँ
रक्षााबंधनक के बाद छौ दिन बाद मेलो होइ जाइ छै तऽ लगे छै कि जो जेबे करते तनी मेलौ देखे के नेै ए की तऽ से हो जाइ छै क काहेकि जन्माष्टमीमे हँ जन्माष्टमी के मेला लगै छै तनी लगते को देखि के जाउ ऐसे होइ
तबके हँ एके बार मे दोनो तीनों काम हो जेतै आर
हँ एने आर कहाँ मेला लगै छै इ जन्माष्टमी आर के मेला न लगे छै ओन्ने आर केतना अच्छा लगै छै
तब हँ देख कऽ अच्छा लगे छै ओन्ने हँ मेलो आर देखना तऽ बडी दिन होइ गेल ले हँ बहुत दिन होइ गेल छै जाइए नहि पाबै छियै खाली बाबे वला सुनलियै चिन्ता हो गेल चिन्ते हो गेल छलै तऽ वहि हमरो राति के नींद नहि आबै छै पिसाक की होलै जब तक छथिन तब तक आर कोन चीज लगैत रहै छै
हँ तऽ हँ कनि रहै छै बड़ा बुजुर्ग तऽ अच्छा रहै छै
तऽ लगै छै ने कि एगो बूढ़ पुरान के तनि छतर छाया मे छियै से लगै छै हम माइयो नहि छै
हँ कम से कम बाबू छथिन तऽ तनी लगै छै
हँ लागि जाइ छै देखैयो के मन करै छै तऽ कोन विवश होइ छियै जाइए नहि पाबै छियै से
ई घर गृहस्थी से छुट्टी मिलै तब ने कहूं जाय
हँ तब रोज कमाय खाय बाला आदमी छियै कहाँ से नहिने करथिन
कने जेते हँ भाइ सोचि समझ के ने कहूँ जतै कहाँ जतै
तऽ तू जयबहो अपन भेँट करि लेबहो ने देखबो हमहुँ जैसन होते तो पहुँच ओकर बाद ने हमूँ होतय तऽ
यहां आइह
देखबै की होइ छै पता कुछ तबियत खराब ने बतेले बड़ बिमारी कुछ नै ने बतेले छै
ह नहि नहि नहि ओ सब कुछो नहि ओ सब कुछो नहि नहि नहि ओ सब कुछो नहि
तऽ आयुर्वेदिक मे देखा रहल छथिन
हँ सुनले त आयुर्वेदिके मे देखा रहल छै
ओ ई अंग्रेजीमे नहि देखा रहल छथिन ने
नहि नहि अंग्रेजी फर्स्ट बार देखेलखिन अंग्रेजी मे ओकर बाद देखखिन आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक वालला अच्छा होवे छै
हँ तनी देर से काम करै छै आ आयुर्वेदिक तनि देरी नहि पता चलै छै ने हँ ठीक जैबहो तऽ बतैहेऽ आर के जहिया जैबहो ने तहिया हमरा बताय दिहऽ ठीक ने ह
हू
हँ ठीक बतैहै जैयहै तऽ
ठीक छै बतेबै
हँ
ठीक ये अच्छह बदरू के नऽ जाइत
ठीके ने छै आब आहाँ बच्चा दुख लागि जेय बुझे छै या
हँ
ठीक छै
बनैबै होइ गेल छै की
हँ
अच्छा अच्छा देखै छियै और सब ठीक
हँ सब ठीक छै हँ जा
ठीक छै र ठीक छै अहाँ देखै छी आब खाना उना तैयारी करबै ठीक छै रखै छियै राधे राधे
राधे राधे
की भेलै